हेलो हेलो
हेलो, की हाल चाल छै?
हेलो, की ओ सोनू जी कतऽ?
बस मिलान चौक पर घुरि रहल छी, अपन कहियो कतऽ छी?
छिय घनघौरे पर, ओडिशामे मेलामे की? की कऽ रहल छियै? अहाँके क्षेत्र यूनिवर्सिटी य ने?
पंचर भऽ गेलै, बुझलियै।
आ स्प्लेंडर की भेलै ओहिमे?
स्प्लेंडर नहि, कनि कुटुम्बके गाड़ी छलै, बुझलियै पाहुन जे। हिनके गाड़ी छलै। पंचर भऽ गेल, गुड़कबत गुड़कावत ल। हँ, राकेश भाईजी आयल छथि, ओहो कोनो गाड़ी लऽ कऽ? हो रहल छै।
तऽ जीजाजीके कोन गाड़ी छै? जीजाजी
हँ, ग्लैमर छलै।
छै हँ।
राज्यके छलै जी, आब मधुबनीके।
अच्छा, बुझि गेलियै। आओर खाना पीना भऽ गेल? हेलो
हूँ खाना पीना भऽ गेलै, कहलहुँ समोसा।
ओ
ओत
ओतऽ नेटवर्क गड़बड़ बुझा रहल छै।
हेलो
ओतय नेटवर्क गड़बड़ छै, बुझा रहल छै। आवाज आबबि रहलै? हेलो ओते नेटवर्क गड़बड़ बुझा रहल अछि। हँ
कि अहाँ सभके
हमर तऽ एतऽ फूल छै, वाइ-फाइमे छियै हम तैयो।
ओ कोनो प्रॉब्लम हेतै की?
हेबे करैत करैत फेर आइ दुकान दुकान आइ बन्द छलै।
नहि नहि कहियो, आओर सभ की की भऽ रहल छै तऽ?
किछु नहि यौ, एखन छै एखन। इम्हरे उम्हरेमे किछो खास नहि, घरे पर रहै छी। कॉलेज छलै आ कॉलेज बन्द भऽ गेलै एखन।
ओ खाना पीना भऽ गेल न
खाना पीना भऽ गेल कहलो बहुत दिन से सोन सोनू जी से गोप न भेले ह सोनूजीके काॅल ताॅल करै छी की सब भऽ रहल छै
आओर कहियो की सभ होइ छै तऽ कीसभ एलै खाना पीना
भात दालि आलू के चोखा और चरौड़री पापड़ सबसे उत्तमे खाना
हँ
ओह भेलैए आ कनि बीचमे तीन चार दिन छलो सोनू जी बीजी हम
कत बीजी छलियो
कनि गेल छलै सम्बलपुर कोने ने छलै ओतय जे हमर सभके बिजनेस नहि चले छै चाचा बाला ओहिके सिलसिलामे हमर भैया गेल छलै त हमर भैया कहलकै तूँ अते बैसल जे की करभी चल हमरा साथ थे त ओहि भैया साथे गेलहुँ कनि घुमबो फिरबो केलहुँ एक दू टा मीटिंग उटिंग मे रहलो त कनि देखलियै केना की होइ छै
पुछता
हूंम्म
हँ घुरु फिरु सब जानकारी कनि मनी दिय
हे गेलिय घूमलिय दू चार टा कनि कपड़ा उपड़ा किनलिये कनि ब्रांड उरानंड वा कनि देखे मे ठीक लागे
हूंम्म
आम की कीनबै हमर हमर भाईजी कीन देलक कहलक कि अब सस्तावला नहि ब्राण्डवला पहिर बढ़िया मीटिंग मे जा रहल छी त ब्रांड वाला कपड़ा पहिर के जाय
हँ बहुत सुन्दर यऽ बहुत हेनाइ जरूरी छै ईसभ
ह
नहि हेतै तब फेर काम केना चलतै
ओत देखी त सभटा करोड़ेपति केओ बी एमडब्ल्यू स त केओ मर्सडीज स
ई लाल टुन भाइ जी ये
नहि यौ हुनका सबके थोड़ी ने हमर अपन चच्चा एतके हमर सबके तऽ रामानन्द झा
आँय के
रामानन्द चा रामानन्द चचा
ओ रामानन्द चा
हँ एत जे एतय हुनकर बिजनेस चलै छै ने बाइस टा ट्रक छै ट्रांसपोर्ट के
ओ ट्रंसपोर्टके अपन ट्रक छै
अपन ट्रक छै बाइस टा
बढ़िया है बढ़िया बिजनेस तिजनेस चले है
हूंम्म बीस पच्चीस साल से बिजनेस चलि रहल छै
ठीक
उएहमे देखियौ सभ करोड़े पति सब कोनो ही गाड़ीसँ केओ अथीसँ केओ ओसँ
हँ ओतऽ तऽ बड़का बड़का मीटिंग भऽ रहल छै तऽ ईसभ त अयबे करत
हमसभ हमसभ खुद गेल छलियै कियासँ गेल छलियै हेँ गेलियै मीटिंगगमे भाइजी गेल छलखिन ने प्रेजेन्ट स्टेशन सब देखेलखिन हमछलियै साइड में बैसल कनि देखलिये कपड़ा लत्ता एते सुन्दर पहिरिये हमरो फेर कनि सबटा के एलहुँ कनि महगा कपड़ा तपड़ा बढ़िआँ बाल बाल कटा कऽ गेल छलियै कनि ठीक लागै अमे तऽ पता हाय सुनू जी एतय जे केस काटे या सबटा हमरा के गड़ियाबे के मोन करैया जे हमरा जखन हम जाय छीै ने कोनो सैलून हमर अहें के याद आबि जाइया ओकरो कहे छै हमर एगो सोनू छलेे ओ बड़ा मस्त हमरा काटि दय छले ओकरा कहहो नहि पड़तो अपने बुझि जायके एकरा ई कटिंग पर शूट करते ओतऽ कहब कनि अ साइड मे जीरो कह दे वॉल्यूम के बेसी
पन्द्रह मिनट कम एतैे
बुझलियै ओकरा कहबै वॉल्यूम के बेसी कम नहि करै लए तऽ ओ वॉल्यूम के ऊपरसँ पूरा छोट कऽ देत साइड मे साइड छोट करबे करत आ कते के तीन सो बीस तीन सए पचास एनााक ओकर बिल द देत
हँ की करबै परदेशमे तऽ हेबे करै छ
हम कहली मोनेमे हम तऽ जकरा साथ हम आयब कहै छैना हमर एक टिकेट आ फिक्से छले सोनू जी नहि तऽ सोनू जी नहि रहे छलखिन हँ तऽ शिवम जी भऽ गेलै
हुँ हुँ आओर कहियो की सब भऽ रहल छै तऽ
छै कनि उमरे ह गाँव में एना एक खन नहि एग्जाम खतम होयैत तहन ने आब
कथिके एकगजाम अहाँ के
यह सेमेिस्टर फर्स्ट सेमिस्टर एते ने एतऽ
ओ ओते हायत
हुँ
ई प्राइवेट मने प्राइवेट छै कि सरकारी छै कथी बीटे करै छियै
नहि नहि बी कम
बीस ठ के ने ले आब रुपैआ
फीक के तऽ अहाँके साठि लेलक हँ
साठि हजार हर सेमस्टर
एडमिशन एडमिशनके एडमिशनके कहँलू
ओ
एडमिशनके जे छै अहाँके साठि लेलक ह
हुँ
एडमिशनके साड लेल सेमेस्टरके उहे पन्द्रह या सोलह हेतै
ओ पन्द्रह सोलह हजार
ह्म
रफस्ट सेमस्टर के
ओ
स से समेस्टर बाय सेमेस्टर पर समेस्टर रुपया लैत
सेमेस्टर अथि सेमेस्टर तऽ देखू होइ छै कोर्स पूरा तीन सालके हँ पर हर छओ महीनाप पर सेमेस्टर सेमेस्टर करैय छै
छओ छओ मी तीनाल मने छ दिना बारहमेस्टर भऽ गेल अहाँके
बारह सेमेिस्टर होल रह
ह बारह सेमेस्टर के तऽ बारह
कने पैसा लै छै बेसी की कहब
हूँ बहुते लैए चलू बढ़िआँ यए अपना गाँवसँ तऽ गाँवसँ तऽ नीक य गाँवमे हरदम झगड़ा उगड़ा सभ होइत रहै छलै
ह ह हमरा ओहि न दू च बाद नन्दु झावे कहै कि हमूँ निकलैत छिय तऽट सन्ट कते बढ़िआं विकास छलै ठीक भऽ गेल छलै फेर ओ लेनाइ अपने अथी डोज उज लेनाइ स्टार्ट कर देलक ह
ज ओ
हमरा पता चलल बहुत पीबे छै कहाँ दुन की कहिे ओकरा की कहि ओकरा
आय छलै कालहिख रदान बालला उपजा के खून दऽ देलकै तीन मिनट बुझलियै
हँ
ओकरा तऽ बुझिय पूरा देहमे कमजोरी तमजोरी आबि गेलै बुझलियै कमजोरी हब लगल हँ चक्कर भी छल आ फेर रोजाक के छौड़ा सिगेट उगरेट पी लेलकै ओकरा न ने बान्हि जायके कहै हमरा चक्कर द छ आ बहुझते हमरा
अरे जन देख के छल रे त की यूनिट दत ढेरी यूनिट दे तऽ तीन यूनि
तीन मंट भऽ गेल एक पुआ से बेसी भऽ गेल ब्लड
सएह ने कहै छियै
ह
ब्लड उलड की कहू बहि के सब सही मे सबटा पागल बताबु आब कोऽ सिगरेटो पीेलक और गड़बड़ा
सिगरेटो पी लेल कपड़ से अंदर में झुटे के यार एो केला जैसे ले एगो जूस अबे या ठंडा से अरे सए दै छलै उएह पीे सौराह पिया पियाे खून निकालि लेल सभके एक यूनिट के हम तऽ कह कहल हमरा बस के बात तो जाय बहिन पचास साल एक्सीडेंट भेले
नहि तऽ अति विकास के कोनो ब्लड ग्रुप छै
ओकर ए भी लगैया
हमर ओ पॉजिटिव छै
हम नहि चेक च करब नहि भी फोन
हमरा नहि हमरा कॉलेजवलामे मङ्गने छलै त हम चिक्नमे ओ पॉजिटिव
आब खून चक तऽ ड्राइवरी लाइसेंस बनेबे ने बाइक वला मोटरसाइकिलके ताके बाद हत से कहाँ लाइसेस बनलिय अभीक यौ
हमू देखु ने अ नवम्बर न दिसं्बर जनवरी के टाइम मे हमहु एताे लाइसेंस इ केके अपप्लाइ कऽ देबै
शादी वादी छले की करबै शादी वादी मे सब बु
ई छै बढ़िया तऽ ई भ गेलै कि दीदी के शादी बढ़िया से भऽ गेलै कोनो स्टारट नहि गेल
आब शादी वादी भऽ गेलै देख छतो त अपना ढलाइ अभी नहि ने भेल छै इहो सब करनाइ जरूरी छै
ढलाइमे तऽ अहाँके हमरा बुझाय आय हमर एतहि इहए च्चा कर भेलखिन हन आ ढलाइमे आब बुझाय डेढ़ दू लागि गेल हे तै हिनका तऽ
लाख करोड़
नहि डेढ़ दू लाख भइ
डेढ़ दू लाख मने कते रूम के अय से
हमर पाँचटा फ्लैट छियै एक फ्लोरमे
तऽ भााय पाँंच टा प्लैट के एके दू डेढ़े दू लाख मे भऽ गेलै भ नहि सकैया
नहि यौ सीमेंट के छोड़ कऽ कहै सीमेंट के छोड़ कऽ कहै छी
हमरा तऽ लगैए हमरामे लगतै कमसँ कम तीन चारि लाख रुपआ लागि जेतै हमरा वालला छत मे
नहि तऽ एतुका तऽ सीमेंटमे छोड़ि कऽ दे तऽ सीमेंटे अहाँके पाँच सए बोरा लिखने छलैए आ तीन सो दस रुपआ अहके आ तीन सए दस रुपआ एक पैकेट आबय छै सिमेंट
ओतऽ
हूँ
गाँव मे तन ते चारि सए बीस दे ह अल्ट्राटेक जेबै अपना सबके अल्ट्रेटेक चलै छै या एसी सी एसी सी चलै
हँ नहि तऽ एतय ओसभ चलू छै एतऽ कोन डी एस पी के लेने छलकै हन डालमिया के
ओ हँ सभ जगह सभ रङ्ग अपन फेवरेट रहल मने चलल प्रसिद्ध जे रहल
हूँ ओहि त क्षेत्र हिसाबसँ छै एतय बहुत चीज अलग टाइप मे ओतय जेना छै ने अथ मिक्सचर तिक्चर चल अ बिकाजी के तऽ हल्दीराम के एतऽ से नहि एतऽ अहाँके चलत लोकल बा ल लोकलवला एक नमर हम तऽ जहिया गाँंव आबे छियै ने ह हम जहिया गाँंव आबे छीै त हमरा बहिन पता केगो छै केला के चिप्स टाइप मे पसन्द ह मिक्सचर त हम जहिया आब छिये ने गाॅंव तो लइये कऽ हम आबय छिये पिछला बेर अनने छलियै तऽ आठ सए नओ सए रुपआ के लऽकऽ आयल छलियै
ह
किछ किछु मामा एतय देलियै किछु घर में देलियै हमरा बहिनके ईसब पसन्द छै खाइ पीबैके इहो बेर सोचबै आबै कलामे कनि शॉपिंग तॉपिङंगग कऽ लेबै पहिले शाॅपिंगमे किछु किछु खाइए पीबै लय लेबै कमबै थोड़े ने छिये जे आइ त सबटा फाय दऽ दिये
सह तऽ कमबे मे गमबे छी
नहि पढ़ै लए आयल छियै तब की करबै
हमरोसभके तऽ बुझियौ टाइमे पास भऽ रहल छै की करबै
एतऽ तऽ चारि चक्का सीख रहल छी सोनूजी कनि धीेरे धीरे कऽ कऽ
हँ सेहो बढ़ियाँ बात है सिखबै नहि तऽ काम करना चलतै इ सब म
भाइजी अपने अप हँ घरेमे गाड़ी छै तऽ ओसभ सीख लैत छियै अपन कुछो भेलै इमरजेन्सीएमे कनि सौखोके गाड़ी घोड़ा चलबैके
कहियो किछु भइए गेल